हलो, हा विनिता, हा हाणे ॿुधायो?
हा हिंयर रिफ्रेश कयो त हो मां! पोइ थिए पियो हाणे धीरे धीरे!
हा- हा करो सुठो आ, भावना बि सुठी मथा कमाई थी, भावना बि वेइ वेइ करे नव सौ रुपया थी वियसि। ख़र्च बि करेआई आ, हा!
सही सई आ, त अत सर सां बिल्कुल बि कोन था ॻाल्हायो या तव्हा?
अरे मूंखे त हाणे कसम सां थी ॿुधाांयांव, हाणे मां हिन भावना सां हीअ ई वारी ॻाल्हि थी। त अ न, मां हुनखे ॿुधायो कि अॼु स एड़ी एड़ी ॻालहि थी वई। त न उ मा त चयो अगरि मूंखे हिन मनू या केर बि इ मां चयो त मां न हिनजी त पोल पटी खोलींदमि, हिन स भई तुंहिंजी तहांजी त डिटेल निकाले निकाले करे ग्रुप में मोकिलंदो आ। कि ॾिसो दादलाानी इ सीट खणी वेठी वेठो आ, हुनजी सीट खणी वेठो आ ऐं न मूंखे त न गुसो थो अचे कि मां हिनखे फोन करे ॿुधाए छॾियांस।
हम्म, तव्हां चओस न मनु के कि हीअं छो पियो मूंखे बदनाम करे, अ़ं मुंहिंजी त शादी थी कोनहे, तव्हांजी त थी वई पर ही तव्हांजो दोस्त आहे न हू हुनजो दोस्त आहे, ख़बर आहे तहांखे?
हा मनू न, मनू न
हा हा
मनू अरे हेॾे वॾे पंजाह साले जो दोस्त थी करे छा कंदो हुअई। पर अगर ॻाल्हि ई आ कि न हू भई ही सरदार छो थो ॿुधाए सभिन खे त मां सरदार खे ई फोन करे चवांसि!
हा तां चओसि न, तोखे केरु ॿुधायो आहे अहिड़ी ॻाल्हि?
ऐं तूं ह न, चल अगरि तोखे ख़बर बि पई आहे त तोखे शर्म नथी अचे कि कहिड़ी छोकिरी जी ॻाल्हि कंहिंखे थो ॿुधाए, छा थो करे तूं? ऐं या त मां सॼो आ न ब्लॉक ई करे छॾियांसि।
हा तव्हांखे हुन टाइम ई चवणो घुरिजे आं, त अ न तव्हां अन तव्हांखे केरु चयो आहे इहा ॻाल्हि? तव्हां छो पिया चओ सभिन खे?
मुंखे न महक जो, हिकिड़ी जेकी माई आहे न ही महक हुनजो मुंहिंजे बर्डे ॾींहं ई फोन आयो हो नंवी तारीख़। हुन ॾींहुं फोन आय आयो मूंखे त हुन ई चयो। हिन रिया ही- ही ॻाल्हि आहे, छा आहे ॿुधाए? त मां सोचियो
न- न यार, ई सभिन खे छो पियो ॿुधाए न!
हुनखे चवे थो कि मूंखे आहे न मूंखे जे ॿुधायो आ न हू मना पियो करे अॻियां ॿुधाइजे न के ऐं मुंहिंजो नालो ई पियो खणे।
हा
कि रिया बु्धायो आ।
अच्छा!
हम्म
तव्हांखे चवणो हो हुनखे, कि अ न स तव्हांखे शर्म कोन आ हयां
हा न त मां त चवां नि न त मां तुंहिंजी, न तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायांस। हाद लाइनी
तव्हांखे चए पियो न तव्हांखे चए पियो न की, तुंहिंजो पेटु-वेटु साफ़ आहे त तव्हां हुनखे चयोसवा ना की तुंहिंजो साफ़ आहें। पेटु जो त खो ह तुंहिंजो छा साफ़ आये हु ॿुधाए न? तुंहिंजो दिलि साफ़ पर् न तुंहिंजो मुूह साफ़ आए। ई चवोस्ता
मां त चयो, मां त हुनखे चयो भावना खे मातवर जी
कुझु साफ़ हुजे छा? ह ह
खिलण जो आवाज़, मां त ख़बरु थव मा हिन खे छा चयो। हनि भा भावना मूंखे जॾहिं गुस्सो अची वियो न, हिनजे मथां त मां त हिनजो जुतो, दाढ़ी, हेठां, मथां सभु पकिड़े करे घुमाईंदमि
सही सही ॻाल्हि आए ॿियो
गुस्सो अची वंञे, हिनजो जुटो घुमाए छॾींदमि सॼो।
पर इअं केरु चइबो आहे। इन करे हिनी शादी कोन थी थी लॻे थो, हि आहे अहिड़ो
इ ई थी चवे।
खिलणु जो आवाज़ हा आ मायूं छा कंदी अनि, अहिड़नि माण्हूनि का शादी करे।
अरे! पंचा ई माई आह माई, त। ता ग़लति था सम्झो, ही भाई कोने ही माई आह।
अच
स
त तव्हां चओसि न असलु तव्हां माई ठई करे वेईी रहियो न मां मोकिलियां तव्हांखे। के सूट-वूट पाईंदा तव्हां।
तव्हां दाढ़ी लाए छॾिजो हिकिड़ो कमु कजो।
हा हाइ हिकिड़ो कमु कजो तव्हां। ॿियो त तव्हांजा वारि वॾा ई अनि, हूअं बि जूडो वूडो आए तव्हांखे।
काई ॻाल्हि कोने न मायूं बि जुडो ठाईदियूं अनि न। जेको नाम दाम वठी छॾी छॾिजे हिनमें त उ ठाईदींयूं अनि जूडो त अनि वि अ त ॿुधो न! सुबुह जो अचो हिते गुरुद्वारो थव ॾाढो मस्तु फंक्शन तव अचो।
केडो गुरुद्वारो तवांजो, उह वारो गुरुद्वारे में वेंदा अयो या छा तवां हा।
सुभाणे अथव अचो।
जेको अच्छे कलरु जो
हा हा अ साढे यारहें ताईं अचो पाण हलूं भई, मम्मी बि हलंदी मुंजी।
थी अचो तवां। मां ॾिसंदमि छाकारि त मूंखे आदर्श नगर वञिणो आए यार।
छो हलो न? हिते हुते साघयूं मुंहिंज ला ईंदियूं न सेङीयूं बि ॿियो बि
मनो, पो मा अगली बेरे ईंदमि।
अगली वेरी अलाए कढी आह? सुभांण आह मस्त फंक्शन आह त पाण ना हु सूट फूट पाए करे हलू मज़ो ईंदव।
हूअं त मां हली वेदीं। अयां पर अञा कल्ह मूंखे कमु आए
ॾिसंदो हु घणे बजे ईंदा घर
हा हा मां ॿुधाईंदमि हिकु बार। ह न
ॾिसजो मज़ो ईंदोव, मां सच में त ॿुधायांव, वेंदा आहियो तव्हां कॾहिं गुरुूद्वारे? त चवां थी न। त मां वठी थी हलां। न हलो मज़ो ईंदो कसम सां थी चवां, उ प पाए अचजो सूट कु कुर्तो। ऐं उहो पेंट कुर्ती पाए अचजो चुन्नी हुनजी सूट जी। मां बि उहो पाईंदमि, पाण भई ता पायूं।
हा उहा त ॻाल्हि सही आहे पर छा कयां मूंखे यार कमु आहे कल्ह, हिन करे।
अहिड़ो छा कमु आ?
अरे थोड़ो वंञणो आहे, आदर्श नगर वंञिणो आहे थोड़ो, मुंहिंजे भाउ जो पार्सल ॾियणो आहे।
अच्छा- अच्छा! त अ अची वंञजो जल्दी।
ॾिसूं था! मां ॿुधाईंदमि हिकु बार तहांखे, न।
हा- हा ॾिसजो न, भले ॿारहें लॻे ताईं हलो! हूूं त भले ॿारें लॻे तांई हलजो!
हा, मां ॿुधाईंदमि हिकु बार तहांखे पक
हा शाखा हिते लंगर प्रसादी बि तव ऐं पाठ बि तव, सेवा बि तव त ॾाढो मज़ो ईंदो तव।
हा
हिन करे, वञणु खपे- वञणु खपे। त ख़बर थव
हा मुंहिंजी दिल थींदी आहे ॾाढी ऊअं त। पर हाणे छा कयां, तव्हां चओ त ता पर मूंखे कमु आहे यार।
अच्छा- अच्छा!
हा धरना त मां मना ई कोन कंन तव्हांखे।
तहांजे, तहांजे पासे में प पवंदो हूंदो न ही वारो गुरुूद्वारो त?
हा हा इयो पासे में आहे, हिकु इहो आहे, गं। हिकु रामगंज में आहे
रामगंज तॾहिं बि अॻियां आहे पर हीउ वारो गुरुद्वारो आ न ॾाढो मतिलबु सुठो आ। पासे में बि आ ऐं सुठो बि आ
असां त जॾहिं बि हितां ईंदा आहियूं न मतिलबु असां अजय नगर वेंदा आहियूं अधिक तर न त असां इन्हिं गली मां ईंदा आहियूं। शोर्टकट मां, हू चूंंगी ता घुमी कोन वेंदा आहियूं, असां घर इतांई ईंदा आहियूं गली मां पो थींदा, वेंदा आहियूं त हिते एतिरा मस्त मस्त सुठा भॼन वॼन सभु हलंदा आहिन।
हा तहांजी मम्मी खे बि वठी अचो भले।
हा, न मां ॾिसंदमि, कल जो कॉन थी चई सघां‌ यार।
अच्छा मूंखे बि ख़बर ना आहे न कॾि कॾि थींदो आ। सुभांणे अॼ आयो आ ग्रुप, ग्रुप में आयां न सुभांणे जो फंक्शन आयो आ। त न हिन करे मां सोचियो तहांखे बि चवां न हलो भले।
न न, मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि हिकु बार। ह न
हा हा भल्ली।
हा ॿियो मम्मी छा पई करे तहांजी? तहांजी मम्मी छा पई करे?
मम्मी बि वेठी आ फोन ती हलाए। तहांजी मम्मी
मम्मी मुंहिंजी त लेटी पई आ, फोन पई हलाए, हा उथो ॻालायो।
हा, मुंहिंजी- मुंहिंजी मम्मी बि, तव्हांजा पापा अची विया घर?
हा, पापा अची विया, वेठा आहिनि, ॻाल्हियूं पिया कनि ॿई ॼणा।
अच्छा, पापा त सुम्ही पिया रोटी वोटी खाए करे।
बसि एतिरो जल्दी?
ॿियो छा? ईंदा आहिनि, पांजी हा- हा।
हा, सही -सही ॻाल्हि आ वरी।
अ तव्हांजा पापा त ॾेखारियो कॾीं मूंखे?
हा, बिल्कुलु ॾेखारिंदमि कल ॾिसूं ता। कल्ह ॾेखारींदमि तव्हांखे फोटो, हा भुलिजी वेंदी आहियां, यार हमेशा।
टाइम थी वियो आ मां कॾीं विनीता जा पापा न ॾिसाइन।
हा उहई त, पंहिंजी दोस्ती केतिरा साल थी वेंदा हूंदा यार?
पाण -पाण अ न फस्ट ईयर में बि न, सैकेंड ईयर खां मिलायूं वठी। सेकेंड ईयर में पाण कारी साढ़ी पाए करे डांस कयो न, ख़बर आ न, सेकंड, थर्ड ट्रयो‌ इयर एम ए ए में ट्रै, चार -चार हा चार साल तकवुड टचवुड,
ह
ॾाढा ॾाढा जल्दी भई मां मूं मूंखे जेको मज़ो तव्हां सां गॾु आयो हो न डांस करण में, और हाणे मुंहिंजो दिलि हेतिरो दुखंदो आ कॾीं कॾीं वेठी हूंदी आयां न,
मां पंहिंजी मम्मी खे ॿुधायां कि की मम्मी रिया ॾिस एतिरो प्यार ती करे एतिरो त मूंखे केडी कोन तो करे यादि त मम्मी चेपी हा - - मम्मी चए पई की न यार मूंखे चईस ती हीअं थोड़ी थी कि शादी वादी जो - - छो ॿुधाई त हुन वेचारी जो आ न हू करे लाथई मन परेशान - - हून खा मां छा कयां? अॼ हा।
अरे न विनीता हा पो एना - - मुंहिंजे मन में न रुॻो हाणे ओ वेई वेई रयो आ ॻाल्ह की न - - तव्हांखे न हिन बार डांस जी ॾाढी इच्छा हुई न करण जी - - डांस, त न मूंखे न मूंखे कसम सां - - उते मूंखे थींदो आ फील यार वेचारी खे मां मुंहिंजो अहिड़ो हो ई न की मां - - कॾां मुंहिंजी अहिड़ी उह आहे न - -
बि वईल मते - -
हा।
हम्म - -
अरे न वीनिता यार मुंहिंजी छा औकात, अरे न वीनिता मुंहिंजी छा औ कात जा मां कंहिंखे कढां, यां कंहिंखे विझा, न मां त मां त चवां ती न - - त मां ती चवांव न मूंखे सुठो नथो लॻे, भई मां कहिड़ी अहिड़ी हो त आहियां न,
फ़ोन कयो हुयईं सुठी सुठी ॻाल्हियूं कयो तव्हां इयं - -
मुंखे त थींदो आ न वेचारी साड़ी पाए करे आई हुई - - मुंहिंजो हिकिड़ो साल आ - - उ त पहिरीं मां पाईंदम - -
हा बिल् बिलकुलु तव्हां बि अचिजो- नचजो, सभु पाण खाईंदासीं- पीअंदासीं,
बिल्कुल बिल्कुल - - हा -हा, पर अलाए छा तो थे, सोचन ठीक आ - - करू सुभाणे करू वरी भले, ठीक आ, ठीक आ, ठीक आ, ठीक आ, बाए बाए। न हा हा